हैलो! जय झूलेलाल
ह और कंहां से हो, तंहां किथ, तव्हां सभु किथां आयो? अच्छा। छा कंदा आहियो तां?
जी!
छा कंदा आहियो तहां जॉब?
मां जॉब कंदी आयां।
अच्छा, छाजी?
मां लोन एजेंसी में
अच्छा अच्छा अच्छा अचछ अछा, ॿियो सिंधी विंधी सभु ॻाल्हाईंदव तव्हां घर में?
हा सब ॻाल्हाईंदा आहियूं।
ह ता पई तव्हांजो भई तव्हांजे घर में थी करे सिंधी ॻाल्हाइणु ज़रूरी थींदो आहे। हिकु योगा करणु ज़रूरी हूंदो आहे, इहो त भई सब ख़बर हूंदी।
हा बिल्कुलु योगा कर, हिन मइल हिक आंटी पई ॻाल्हाए मां चवांसि पई योगा कराइणु ॾाढो ज़रूरी हूंदो आ।
योगा ज़रूरी पंहिंजे लाए, पंहिंजे शरीर लाए इहो बि ज़रूरी आहे ऐं हिन फिट करण लाइ पाण योगा खां वधीक कुछ बि इंसान खे जीअण लाए ई योगा ज़रूरी आहे, खाइण पीअण लाए, सभु कुछु ज़रूरी आहे लेकिन योगा ज़रूरी आहे योगा कयो। ऐं पंहिंजी सिंधीअ खे जागृत कयो, पंहिंजी सिंधी हले इहो सभिनि खां बैटर रहं हिन यो। ऐं आपके- तव्हां हिते घुमण जी कोई शै- जॻह?
संतन जो वास आ गोंदिया में, नया नया संत ईंदा आहिन। त्योहार सब सुठा मल्हाईंदा आहिन, खाइण पीअण ई सब सुठी चीजूं आहिन।
ह त बढ़िया, भई संतनि जो जिते हूंदो हुते त धरती बढ़िया मस्त हूंदी, हुते वञी करे शांति मिलंदी।
सही ॻाल्हि आ, असां हिते आए दिन नया नया संत ईंदा आहिन, सुठो आहे हिकदमि मतिलबु ॾाढी एकता आए सिंधियुनि में।
उहो भई उ ई आहे न सिंधी जी एकता ज़रूरी आहे, सिंधी ॻाल्हणु सिंधियुनि जी एकता सिंधी सां ॻाल्हाइण सिंधी में रहण त सत संतनि जो बि ज़रूरी आ, भई ॿार बि इहो ई था सिखन। ॿारनि खे इहो बि सिखारणु ज़रूरी आहे।
छा माण्हाईंदा आहिन?
बढ़िया आहे हिते लॻे थो कॾहिं अचणु ज़रूरी आहे, ॾिसणो खपंदो हिते।
बिल्कुलु बिल्कुलु, असांजे हिते चेटीचंड एक नंबर मल्हाईंदा अथव।
अच्छा बढ़िया
पंजनि और हेतिरो मज़ो ईंदो तव न मतलबु ॿाहिरां ॿाहिरां जा ई माण्हूं ईंदा आहिनि चेटीचंड गोंदिया ॾिसणु
त पो तॾी, ॾिसण लागे जॻह जिते संत हूंदा हुते, त ज़रूरी बि लॻंदो आ। माण्हूं ॿाहिरि जा परे, परे जा पहुची वेंदा हिनि
हा, चालीहो सुठो मनाईंदा हिनि
अच्छा, अञां चालीहो हाणे सोरहां तारीख़ शुरू थी वेंदो।
हा सोलहां तारीख़ खां चालीयो चालू आ, न
अच्छा, बढ़िया हे, हिनन पई मां त चवयां पई न भई, सिंधियुनि खे इयो हे न प्रोग्राम, जेको हले तो न ऐम ए त चओम मां हुनन खे धन्यवाद जेको ही कॉलिंग, जो कयो तई भई, सिंधी जागृति वधायणु लाइ जेको ही कमु करायो तव। मूंखे सभिनि खा बढ़िया इहो लॻो, त घटि में घटि सिंधी हूअं न ॻाल्हादाई तई सिखंदासीं त सही न
हा, भले माण्हूं कमाए न कमाए पर इन सां माण्हूं सिखंदो, नईं नईं जानकारी थी मिले नया नया हेयर माण्हूं था ॻाल्हाइनि
न हूअं पाण, पाण सोचींदा आहियूं पाण
ॿारु
हा, पाण त ॿारु बि ॻाल्हाइनि हा माण्हूं बि ॻाल्हाइनि, मतलबु ॿारु ॻाल्हाइनि, वॾा ॻाल्हाइनि और इन सां नया नया शहर माण्हूं ॻाल्हाइण थो, सिखे तांई रोटी थियव हलो हलो न कजे हलो